हाँ ई-ई चारिम कॉल छी ने
हाँ अहाँ तकर बाद पेमेंट वला कॉल करबा लेब सालनी आएत तऽ
हाँ सालनी आबै छै तऽ करबा लै छी
आ नहि तऽ हम ने अहाँकेँ वीडियो कॉलिंग करब व्हाट्सप पर
हँ
आ हम अहाँकेँ करबाए देब केना करै छियै से देखाए देब स्क्रीनसँ शेयर कऽ ओ अहाँके नहि ने स्क्रीन शेयर करऽ पड़त
नहि-नहि ओ-आ-आबऽ दियौ ने सालनी- सालनी-अहाँसभ पपा लेथ
हाँ
कूट भूलाए देलियै बुझलियै
कियाऽ
अरे हम पहिरलियै ने तऽ इ सालनी पहिर के देखहीं तऽ पहिर देखल सालनी कहलक मम्मी आप पर ई कलर जच ही नहीं रहा
जा
तऽ हम कहलियै नी जचरा तो आब एक कहि देत कियौ जे नहीं जच रहा है तऽ मोनमे खुटका लागि जाइ छै
उएह कहलियै रिटर्न करे लऽ ले ले
ओ रिटर्न लै लऽ
ओ तऽ दए देलियै।
हँ द दी अब क्यो अहाँकेँ नै लाग फेर हँ त मोन नहि करत तब कहोल छोड़ो हटा नहि चाए। कहलके ऐपो रखना ह त रख लीजए हंगो नहि नहि अब नहि बोल दी तो अब नै रखने है नै सूटो बहुत हऔर देखूंगी मे यहाँ से ऑर्डर कर दूंगी नासिक का एड्रेस। लू नासिक मे पहुँच जाएगा सूटे तो है सिला सिलाया ही आता ह तुम अपना देख लो देखके बता दऽ ऑर्डर
आ के छिय जे एतऽ जे ओतऽ सभ चीज एक रम छै सेहो बात छै।
हँ हम कहलियै नासिक का एड्रेस डाल द
हँ भऽ गेल
हँ गेली ह आब सभ चीज मुन्ना आयल रहे हम निकलि कऽ गेलियै मुन्ना ले कहे छै कतहु गेल रही हम कहलि यै इडिग करबे कहलकै ओ हम गेल रहियौ हम कहने रहियै कि जे। एक आधा किलो करै लऽ आ कनि अथि आ द नीमबू सिमबू कहलकै कऽ जे ई नम्बू ओतय नहि भेटै छै
ओ गोलका भेटैत हेते
हैं पलका भेटै छै तऽ कहलकै ओकरा ई ना निम्बू बड़ पसन्द तऽ कहली दस बीस गो आइ द खाली चाद कान हर ह तऽ ओ अपन जाइत जाइतत अपन कनि दिन तऽ फे फ्रीज मे लागि देतै कनि म खाइत
ह
तऽ आयल रहै पैसा ल
ओ।
कहलकै हमरा पास मे रहितौ तो हम नहि आबितौ तोरा सँ लऽ लेतौ हमरा पास मे पैसे नहि रहौ ओकरो ओकरो कंगालीए ढुकल छै। बझ ब पैस न छै जे करैला भऽ
ह
सएह तऽ हम कहलियै अच्छा कोनो बात नहि छै हम काल्हि। आइ थोड़े जाय छी काल्हि नहि परसू जाइ छियै ने काल्हि आनि दिय पैसा लऽ दियह
आई यू पी ए नहि करै छियै
हँ करै छै कहल यू पी आई कऽ दिय तऽ नहि नहि कर हमरा एकाउंट मे पैसा नहि यऽ जेहो देबही सेहो कटटि जेतौ।
ओ।
एक आर कैसे दिए।
ह।
ठीक छै तऽ काल्हि लऽ जबह एली कहलै करैलाके भरआ आ किलो बनेबैए दू आदमी कते खेबै
हँ बहुत भेलै तऽ आ बेसी तेसर दिन खाइयो नहि सकबै ने दोसर दिन। खराबो भऽ सकै छै
खराबो भऽ सकै छै आब नय खराब बेसी बाइस तमाइश खाइयो के नय चाही
नय चाही नय
तरिक त पते छै कोनो एपसँ अपन मेंगा लेतै कोनो बढ़िआं स्टेशन पर
हँ हँ हँ
खाना बढ़ियां अबै छै
हँ किया नै हेतै
आउ खाना बढ़िआँ होइ छै आ बौआ लए कहलियै जे अथी क लिय कहै छै काल्हि तऽ अथी बना कऽ ओट्स बना कऽ एगो टिफिन मे लऽ लेबै किय साते परसू साते बजे निकलबै ने
हूं हूं
री खेतै नय कहलियै एगो टिफिन मे बड़का टिफिन मे ओट्स बना क धऽ लेब आ ओत पर खुआ देबै आ दिनमे पूरी भुजिया खाइ छै पूरी भुजिया खुआ देबै
हूँ
देखल जेतै तऽ आ ओकर बाद जे छै से अह कहलिय बनाना केला लऽ लिअ कनि केेला खाय छी आम लऽ लियो कनि आम खाय छी आब केला आम किने वाला कीयो नै बड़ा मुश्किल होे रिकिया गेला सऽ बड़ा परेशान
हूं त एखने एखने किया ने लेऽ अनलियै सिकन्दर संगे जे रहियै तऽ
सिकन्दर कहलकै हमरा काॅल आबैत रहै ओकरा एक जगह जा आओर कतौह सँ
ओ
तऽ उ कहलकै ओ रुकि रुकि केऽ एते रहय तऽ ओकरा कल ओ आदमी छुटि जेतै न
हूँ
तै दुआरे नहि तऽ रुकि जाइ छै ओ ई नय छै ने कहै छै लऽ ले तू आओर आनैल गेलउ तऽ की केेलौं जे लऽ लै छि कि चाउर चाउरबला दोकान मे राखि देलौं आराम सँ कीन क हम ओकरा आगूमे टूल लगाक बैस गेलौंउ तब अपन आयल तऽ लऽ गेल
हूं हूं हूं
अपन केला सभ किनै लगल सब्जी बजार मे तऽ ओतऽ कतऽ बैसती
नय नय
ई नहि नैँ छै जे तुरते चलि एतै आब ककरो छोड़य लऽ जेतै तऽ छोड़िए कऽ ने ऐतै
हूं
तै दुआरे कहलियै नय छोड़ काल्हि देखै छियै केला कनि बढ़िआँ वला लेबै जे सड़तै नै
हूँ हूँ
दामी केला होइ छैय नऽ ओ नय सड़ै छै आ ई कम दामीवला केला तुरते सड़ि जाइ छै एक कूड़ी को लऽ लेबै उएह बहुत भऽ जेतै
ई बला लऽ लेब नऽ
हं कोन मालभोग
हूं
आऽ तब ओतऽ
हयै हेतै तऽ अहाँ अहाॅं एखन हमरा कहै छियै हम तऽ आइयो एलियैहन आइ कता गेल रहियै हँ डॉक्टर लग जे गेऽल रहौं
ह
सेहो एते बेचैत रहै ते सुन्दर सुन्दर कोल सेहो एता यै राजा रानी दोल लग।
ह ओतऽ पूरा लोकल कोल बेचैत छैय
बड़ सुन्दर कोल रहै लेकिन हम हम मतलब ओ हम देखलियै लेकिन लेलियै नहि सभके तबियत खराब छैय आ संगमे पैसो नहि रहै ओतेक पैसाके बुझ
ह अहूँ त तगे छी सकंद के कहलियै चायपत्ती आनय लेल दैते रहै चायपत्ती आनि कऽ चायपत्ती ऊपर त नहि ने राखबै कनि तरमे राखऽ पड़तै ने
ह ह
तऽ ओ आनि देतै त ने देखियो कैइल सैन छियै कखन आनतै कखन सेट करतै अपन हमरा तऽ सारा कपड़ा निकालिके तर मे दिअ पड़तै ओकरा। फेरस सतऽ पड़तै
ह
एखन तक नहि आनि देलकै आइ शुकर भ गेलै कहलकै मंगल के आनि देब बुधके बृहस्पैत फेर शुकर एखन तक नहि आनि देलकैय हँ काल्हि आनतै आब काल्हि आनतै
आइ त। तबियतो खराब रहै बहुत हुनकर
आइयो खराब रहै।
ह ह आइ खराब रहै
बोखार।
हमरा बातो नहि भेलै हन हम भोर मे फोन केलियै नओ बजेमे
ह
अहाँ स्केंड छिएर देबे आइ लिनेस क्लाब इ बहुत लागि जाइ छै ने कहलखिन हमरा नहि बाइक चलए हेतै हमर तबियत बड़ खराब य बस हम एतबे बुझलियै तखन तकर बादस हम नहायल नहि रहियै नहेलियै सोनेलियै आइस पूजो पाठने शुरू भेलै
हू
तऽ ओहि दुआरे हम नहा सोना कऽ पूजा पाठमे लागि गेलियै आ तकर बाद कहबे केलहुँ जे आम चूड़ा खाय ले बैसलियै तऽ तऽ एके चमच खेबैके लिए सिकन्दर चलि अयलै तऽ सीधा चलि गेलियै।
ह
आ एलियै हन ने तऽ नहि बुझलिय फोन नहि
आ हम कहलियै स्टूडियो एलेवेन आ आर आर एके लग मे छै जेना अहाँ घर आ कोरिया ल की कहे छै अहाँकेँ गेट से बाहर नहि जेना हमर घर आ कि कहे छै मीरा के घर छै। मरा दक एनाही छै बुझलिय स्टूडियो ल बना रहा एके एके साइड से छै मने बीच मे एगो एगो बिल्डिंग आबै छै खाली तऽ हम कहलिय कि साल जे अहाँ जे छै से आ अथि रेपिडो बुक कऽ के जाउ सिकन्दर के नहिर जाउ।
ह ठीके कहल।
आओर रेपीडो बुक कऽ गेलै बत्तीस रुपआ लै क
ओ सिकमबर कत कहलकऽ
पचास रुपैआ
तब बताउ नहि ई पर नहि लोक चढ़तेहन।
आ केना चढ़तै बताउ।
आ ह आ ह सम्भव नहि
तऽ हम कहलियै कि जे आब देखलियै कि कतेक अन्तर होइया स देखलियै। बहुत अन्तर होता है रहने दीजिए हम आते समय भी रेपीडो बुक करके हम कहलिय हँ हम तऽ हमरा तऽ कोनो चारा नहि मिल लऽ तऽ हम सिकन्दर के बजा लेलियै हम तऽ चालीस रुपआ द देबे ओझका आ बेसी कहतै कभी बतीस लेले कै तोरामे आठ रुपआ बेसीए देलियै
हू हूँ
रेपीडो के चार्ज हमसभ नहि जानै छियै कि रे सिकन्दर ह।
तब
तू एगो लिमिट मे माग ने। कहियो काल के तोरा पाँच रुपआ बेसी दऽ दै छौ ओ अलग बात छै तू लिमिट मे तू तू अनलिमिटेड मंगमी ओत के देत तोरा। अहाँ सभ तऽ अहाँ तऽ गेल गेल छोड़ लए अहाँकेँ तऽ लागेए हमरा कत
नहि नहि हँ ठीके करै छियै।
हैं दुनिया के डिमांड करत।
आ नै आ हम जे दू गोटा रहियै ने तै हमरा अहाँ जखन कहलियै जे एते पैसा लै छै हम ओकरा नहि करितियै लेकिन हम जे द्वितयथ मे रहियै ने आ एक केओ केओ स्कूटी आत ने लड़का सभ तऽ ओकरा पर हेबे नहि करै छै दू आदीके मने जितिया हमरा नहि दिक्कत भए जेयतै तै एकरा मजबूरी मे हम बजेलियै बुझलियै।
ह
नहि तऽ आब नहि करबै नहि आ हमरा तऽ देखियौ ने हमर लाइसेस नहि छै हमरा तऽ महकऽ के पैसा जाइ छै।
हँ अहाँकेँ तऽ तऽ लाइसेंस अप्लै किएक नहि करै छियै। नहि अरे मुरही बला सभ नहि एलैहे क्यो
ओ।
ऊ तऽ अखन थोड़े जाय पड़त पहिले ऑनलाइन अप्लाइ करबै तहन अहाँकेँ ओहिमे किदन किदन ऑप्शन आरी एतय तहन लरनर के पहिले अहाँकेँ लरनर देत लरनर से लयके बाद अहाँ आँय
नहि नहि एड्रे
किया
एड्रेस छै गाव कऽ नाम एड्रेस गाव छै
ओ
उ ताहि दुआरे उ भेरिफिकेशने मे खुल ते जाय पड़तै डि टी ओ ऑफिस।
हँ
बुझलियै।
हँ- हँऽ--हँ तखन त जाय पड़त
नै तऽ जेना एतय अ-अथी सब बनाबै लेए कोनो बेसी आब ऑनलाइन सब काम भऽ जाय छैय।
हँऽ हँ मेक्सिमम ओ तऽ भऽए जाय छैय
हँ एक दिन खाली जेब जेबै कनि बुरा लेडीज के सेहो नै बेसी करबो नै करय छैय घुमा फिरा के देख लिय त कोडु बना क दऽ दियौ। अरे लाइसेंस बहुत जरूरी चीज छैय। लाइसेंस आ एखन तऽ पन्द्रह छैय न पन्द्रह अगस्त नै आबैबला आइ चेकिंग
हँ आरो आओर हँ तें आओर डर स नै निकलै छैय
हँ तेंय हम आ हम जे गेलियै ने आइ तऽ अपन-अपन हेलमेट पहिर क गेलियै नै ज पहिले जाइयै तऽ हेलमेट नै पहिर क जाइयै आइ कहलकै नै नै पहिर ले हम कहलियै सही बात छैय आ बढ़िया वाला हेलमेट भेज देलकै ओतऽ की कहै छै बेंगलोर आ ई हेलमेट जे छैय से माथा पर झुलबैत भऽ गेल हँ ठीक छै आब शालनी एतै तऽ कहि देब
ठीक छै। ठीक छै राखै छी।
-हँ